हेलो, हँं सखी। बस हम नीके छियै, अहाँ किया एहन फूहर कर के बात करै छी सब नीक छै ने।
हँ सब नीक छै, केना की कहब जेना तनिक रात के नींद। पुरा नाऽ भेल छै ठीक से। तऽ एहि चलते तनिका मन मसुआएल छै। मेहरायल छै, हँ।
आ। से से तो हम कहलहुं कि अहाँ सब कन्गर बाजे छियै तऽ किया एना। बाजै छियै कोनो बात की।
ह एमनी कोनो बात नहि छै।
अच्छा अच्छा एहन कोनो बात नहि छै।
हँ एहन कोनो बात नहि छै जेना। आओर कहू की बनल छै भोजन पानी भए गेल की। अभी तक मुहो न धोल छियै।
नहि नहि जानै छियै मालिक नहि छथिन एतऽ बुझलियै तऽ बच्चा सब। के जे छलै तऽ नास्ता पानी बनााक द देलहुं आ बच्चा सब। एते बारह एक बजे लेल तऽ अबिये से बनाक की करबै सखी। से सोचै छलियौ कि हँ बच्चा सब ऐते ने तऽ अभी नहा धोआ लेलहु। नाश्ता पानी हमहु कर ले छियै आब बच्चा सब जे आयत। तऽ ओकरासँ एक घण्टा पहिले हम कर लेबै खाना पीनाके व्यवस्था।
हँ ओ तो भीड़े के बात छै जेना लग जायब अहाँ तऽ चटपट कछ ने कुछ बनिए जायइत।
आजी रहै छथिन ने मालिक त कनिक प्रेशरो रहै नहि बना लै छी एहन खाना बना लै छी ई चीज बना लै छी ओ आ बच्चा सबके साथ मे सगे ओ सब नहि रहै छै। बच्चा सबके एकटा दाल भात बना दियौ आ ओकरा पे किछु बना दियौ तो खा लेत। छि
ह चोखो रख देब आहाँ। त आरसगे खा ले आ नहि त अथी। चिप्सो पापड़ छान दे तऽ दाल भात चिप्सो पापड़ सा तऽ अचार उचार दे देब तऽ बाल बुदुरु खा लै छैय।
नहि नहि अहाँ हमर बच्चा सबके एहन ठीक छैय इ तऽ बात छैय। कि जे दे देबे अहाँ क कनि नाक मुक तो सिकरै छैय एहन बात नहि छैय नहि सिकरै छैय लेकिन जे अहाँ सब संगे ग मिला देबै ने। एके साथे सान के आ खिला देबै कोरे कोर क क मुह म। तऽ सब खा लेत बुझलियै। तऽ से हम निश्चित रहै छिय तऽ वही सोचले छियै कि आइ नहि हेतै ने तऽ भिंडी राखल छैय कनिक बेसी। भिंडी छैय आ सुन्दू छैय तऽ देखे छियै दुनूटा मे जे मन करत सेकरे भूज देबै एकटा भुजिया आ दालि भात ककऽ।
बस बड नीक खाना ह साद साद अभी खाय
ह अभी बरसात के दिनो छैय कनिक। आ आ तनि बना देलियै सुबह मे पास्ता तऽ ओहो तऽ कहियो तेले मसाला मैदे के चीज छैय त जे नहि हरा सब्जी ह। तऽ जे हरा सब्जी बच्चा सब नहि खेतै तऽ कहियो क शरीरे ने इ होेतै। कमजोर भतै ह हम सोचै छि। पत्ता पत्ति कोड़ दै छि आर अहाँ कि बज बनेलहुं।
हमे तऽ बनले छियै तनिके आलू बैगन बैगन एकटा बचल छलै। तऽ हमरा आरो घरे सब तरकारी सब खतम भऽ गेल तऽ एकटा बैंगन छले तऽ ओ आर में आलू डाल के बना देलिय आलू टमाटर बैंगन के सब्जी। रोटी आ शिमिला मिर्च छलै दू चार टा त ओहि सब। सब के मिला के शिमला मिर्च टमाटर प्याज द के आ भुजिया। भूज देलो आ ओकर बाद फिर। अथी मे रोटी सेक देलहुँ आओर।
हू।
भात बना देलहुँ बाल बुदुरु के भात जकरा। खाय के इच्छा से भात खाय लेलो आ जकरा रोटी खाय के इच्छा से रोटी खाउ।
हम ओतेक नियम नहि करै छिय हम। एकेटा बना देय छियै जेकरा खाय के छैय से खाउ आ नहि खाय के छैय तऽ भूखले रहू।
हमर जे छोट बेटी छथिन ने ओ तनिका भात के ज्यादे प्रिय छथिन। हुनका के तीनो टाइम भात देउ। तऽ ओ खूब प्रेम से खा लेथिन आ जेना पैघ बेटी छथिन। ओकरा आर के रोटी से खूब प्रिय छैय। ओ आके तीनो टाइम रोटी दऊ तो खूब प्रेम से खा लै छथिन।
हँ हँ।
तऽ एहि चलते हमरा आरके तनिका प्रेशर हो जाइ छैय कि जाउ बाल बच्चा जे चीज से। भर पेट खा ली तऽ नीक छैय।
ह से से आदमी तऽ सोचब। करै छैय कि बच्चा सब कनि खा ले नहि देखियौ हम कि कहलहु कि हम सभ। मिला दै छियै। आ कोरे कोड़ करि कऽ खिला दैत छियै जे इ मालिक रहैत छथिन तऽ ओ छोटकी बेटीकेँ खिला दैत छथिन। आ जेटकी के तऽ कनि डाँट दै छियै तऽ ओ खा लै छैय। ओ ओहन नाज नखरा नहि करै छैय बुझलियै। आ जे छिटकी छैय से ओकरा खाली टीवी चला दिया आ कोरे कोर। कम उ मल तऽ जाउ से सभटा खा लेतै आ जे ओकर नजर पड़त तो हम प्याज नहि खाय छी तो हम करेला न नहि खाय छी तो हम भिंडी नहि खाय छी मम्मी हम ई नहि खाय खाइ छी अ मुनी खााय छी त ऐसे ह
आ नहि तो टी वी देख देख के सब खा ले
सबटा खाले छै कोनो दिक्कत नहि छै खाली एकटा करैला कनि करू लागै छै। तऽ ओकरामे कनि नाक मुँह एम्हर उम्हर करै छै आ नहि तऽ जे द दियौ सामने मे जे पड़े छै से सबटा खा ले छै।
बड नीक आदत छै जेना ऐसने बाल बच्चाके आदत रहेके चाही
नहि तऽ हमर मालिक खूब टाटैत छथिन ने हमर घर मे कहलियै तो क बाल बच्चा के ई सब न चल छै खााय के छौ तो खााय के छौ तोरा लगमे कोनो ऑप्शने न छौ कि तू हम नहि खेबही आ नहि खाइ छै तो मार खाइ छै फिर तो मार खााय से बेच के ओ वही खा ले खाने खा लेत हँ नहि तऽ ओ गदगद गदगद दू चार थप्पड़ दैयो दै छथिन बस डरसँ किछु के बाजे नहि छै चुपचाप खा ले छै बच्चा सब आ हमहुँ किछु नहि कहै छियै देखियौ हम जे बीचमे पड़ब तऽ हमरो तऽ बनाबय पड़ैत छै ने आँ
हँ।
आब घर मे छोट बच्चा छै अहाँके काजो छै सभटा छै तऽ अहाँ काज करबे ई सब करबे कि बच्चा के नाटंक सहते रहबै
सही बात छै जे देखू तऽ काजो रहे जाय छै माथा पे आ बालो बच्चा के जरूरत पूरा करे के पड़ जाय छै तऽ आदमी केना केना करत
करै से से हम नहि करैत छी हम कहैत छी कि जेना खिलाबैके छै से अहाँ खिलाउ हम तऽ छोड़ि दै छियै जे चारि बजे ऐथिन उ ऑफिस से खााय लेल दुपहर मे आबे छथिन चार बजे एथिन चार बजे बच्चा सबके खिलेबै लेकिन हम जल्दी नहि खिलाबी बैसाबै छियै
उ क उका कल देखू ने तनिका हमरा आरके दुपहरमे मन ठीक नहि लागि रहल छलै तऽ तनिका हम आँख बन्द करके सुति गेलिय तऽ अ मालिक के कहलियो की तनिका बाल बुतरु के खाना निकाल के दे दो अब ओ बेचारा दुनू के अलगा अलगा भात आर अंडा की बनले रहलो कल बूध छलै तऽ तऽ दे देलै आब तऽ बड़ पैघ बेटी तऽ खा लेलहुँ आ जे छोट बेटी छलै ओ खूब सुन्दर से मिस के भात आ अंडा करी के आ दू चारि कोर खेल आ सब छोड़ देलखिन
जा।
आ सब बर्बाद भए गेल अंडो बर्बाद भए गेल भातो आ इतना नीमन अंडा करी बनल छले कि खूब स्वाद स्वाद बनल छले
तऽ ओकरासँ कोनो फर्क नहि पड़ैत छै बच्चासभके ओकरा जे मनमे भेतै सेहे ओ काज करत अहाँके पसन्द भेलास से आ नहि भेलास से ओकरा कोनो ई नहि छै आ हम तऽ बहिन हम तऽ सही कहै छी। कि हम तो खिला दै छियै अंडा उंडा रहै छै तऽ ओसभ की करत कि अंडा के खा लेत लेकिन भात आ दा हँ भात ओहिना राखल रहत छोड़ैत त नहि छै सखी हम तऽ छोड़े नहि दै छियै हम तऽ मार कूट क खिला दै छियै
नहि तऽ हमे वही कहलियौ ह मालिक के कि तनिका अहाँ अपन हाथ स खिला दे तो तऽ इतना फेकइत नहि ने। से तनिका ओहु असकातिया गेल तऽ। अही एक मुठ्ठी अनाज खातिर कितना कष्ट आदमी करे छै।
सबटा तऽ काज। सभटा तऽ काज ओहिले आदमी करैत छै देखियौ पेट नहि रहैत आदमीके तऽ कोनो। काजो नहि कर सकैत छै बुझलियो आइ। अहाँके भूख नहि लागत तऽ अहाँ कोइयो काज नहि करबै बैसल रहबै दिन भरि। होै छै कि नहि आ। ओ से से तऽ कहल।
अच्छा सखी जेना अहाँ। अमरा के अचार बनाब छ जे केना ओ आरके विधि। का छै जेनि हमरा आरके अ तनिका बजतो।
केहन अचार बनेबे सखी जे मतलब की र राखे के रहे छै साल भर से। सेवला आ। आ तऽ ओकरामे किछु नहि छै अहाँ आमके अचार बननेे यए।
हूं, आम के अचार बनले छी।
ह तऽ बनेेले छियै ने, तऽ सुनू ने ओहने बनेै छै ओकरो धो कऽ आ पोछि लियो। सूती कपड़ासँ पानी नहि रहबाक के चाही, आ फिर ओकरा के काट कऽ। आ कनिक हल्दी आ नमक दऽ कऽ, आ कनि धूप में रख दियौ।
हँ।
आ दू घंटा-तीन घंटा लेल रखबे तऽ ओकरा से पानी छोड़ दय छै तो। ओकरा पानी के अलग। कऽ कऽ आ पानी छोड़लक तऽ ओहो ठीक आ नहि छोड़लक तऽ ओहो ठीक कोनो दिक्कत नहि छै। आ तखन ओकरा में पूरा मसाला तेल गरम कऽ क ओकरा ठंडा। त तखन मसाला औ तेल सबके अमरा में ठीक सँ सान लियो अ। कनि बेसीेये कऽ कऽ मिरचाई गुंडी डाल दियऔ आ नमक कनि बेसी डाल दिय। काहेकि खट्टा रहै छै ने तऽ ऊ कनीक। तितगर रहै छै त मन लागै छै खाय ले, ठीके। स्वदगर लागे छै, आ ओकरा डाल दियऔ आ देखियौ आ हम एक बेर देखले रहौं। कि ओकरा में ने लहसुनो कूच कऽ डालल जाइत छै, अगर अहाँके जे इच्छा छै। तऽ अहाँ ओकरा में कनिक लहसुनो कुचके डाल सकै छी हँ। आ नीक लागै छै, बड्ड नीक। लागै छै, मतलब कनीक दोसर रंग के लागत अहाँके। जे जेना बनै छै ओल-उल के अचार बनै छै तऽ केहन लागै छै। लसुन डालल हँ तऽ देखियौ उ। तऽ दोसरे चीज छै, लेकिन एकरो जे लहसुन- उसुन डालबै। तो कहनी और स्वदगर लागे छै, आ देखियौ आब अपन-अपन मुँह के स्वादो होइ छै।
हँ ककरोके लहसुनके स्वाद पसन्द आबै छै, ककरोके नीक नहि लगैत छै।
हँ लेकिन फिर धूप में रख दियौ, दू-तीन लेल दिन लेल धूप में रख दियऔ। आ जे कलर बदलत तऽ बुझलियौ कि अहाँके अचार तैयार छै। आब खाइयों जेहन खायके छै, आ मसाला तऽ बुझबे करै छियै। अहाँके तऽ बुझले हैत।
फोरन के जे मसाला होवे छै, वही डला जायत।
हँ, आ ओकरा में कनिक धनियां, कनिक धनि। या अ डाल दियऔ, तनिक ओकरामे ई डाल दियऽ। की कहै छै, हींग डाल दियऽ बुझलियै। हँ तऽ ओ सब डाल देबे छै, तो आर नीक लागे छै कनी सोहनगरो लागे छै। छे, देखियो में आ कनिक सुगंधो नीक लागे छै। छै, आ खराबो नहि होइ छै हिगसँ हूं।
अ हँ बजै छै, हमे हमरा मुँह मे पानि आबै छै सुनि-सुनि अब जाइ छियै हमें बनाबै। हँ जाइ छियै हम तनिका बना लेब तब अहाँके हम बतायब ठीक छै चलू।
बनाबू आ जे किछु हेतै तऽ फेर कहबै तऽ हम बता देब ठीक छै ने। ठीक।